हेलो भाग्यश्री
हम को पहचानतेै क्या
अरे न ही रे सबके नाम लिखता है ऊपर मे ह तुमक थोड़ देर पहिले कॉन्टै्ट के तऽ नहि हुआ
अच्छा तऽ हम पहिल बेर अहाँसँ गप करल छी
ह पहिल बेेर
हँ अहाँके परिचय तनी बतैयौ
अच्छा हम हमर घर भेल बेगूसराय सैदपुर गाँव पड़ल नाम है मोना कुमारी
अच्छा
अप
अहाँ कोन कक्षामे पढ़ैत छी
हमर ग्रेजुएशन फाइनल हो गेल छल
अच्छा तऽ अभी की करै छी
एखनी घर अथीके तैयारी करै छौ
कथीेकें
कम्पिटिशनके तैयारी करै छौ
अ अहाँ घर कहाँ बतेलियै
सैदपुर
सैदपुर
हँ अहाँँ सैदपुरेसँ बाजै छीियै की
नहि
त
हम हम बेगूसराय बरौनी से
ओ बड़उनी से
हँ
ह
जानय छी की
बरौनी त लोग जाते हैं मतलब जाइ छियै बेगूसराय बरौनी होके केने जाइ छियै जैसेकि हमरा दनसरा जायके रहै छै तऽ बरौनी होकेऽ जाइ छिय ने तेघड़रा बरौनी
अच्छा
उधर जाे है
हं ओ तऽ दलसिंह सराय की कर ल जाइ छियै हमर पहिले टास्क है ई हमे ककरोसँ बाते चीत नहि कर पाबै छियै
अच्छा फोन नम्बर देब ओब ठ
की भेलैय
अहाँके हम अहाँकेँ फोन करब ने तऽ अहाँ उठेब ने तऽ अहाँके हमरो बात भऽ जायत तब एगो हममर बहन छिके अहाँके एको नमंबर देब अहुँ अहां सँ बात कऽ लेबै हमर बहिनो अहाँसँ बात कऽ लेत तऽ दुनूके टास्क पूरा भऽ जेतै
हँ तऽ अहाँके बहन के की नाम छै
सोनाा नाम है सोना ओ एकानबे वाला नम्बर हो लास्ट लास्टमे बेरानबे एकानबे नम्बर है लिखल ओकर
अच्छा तऽ बोलीय बोलिएगा कॉल करने के लिए कर लेन
ठीक है उसको बोलेगा कॉल करने के लि आपक वाट स भेज देंगे आ आपसँ बात करनेके बाद आपको कॉल कर लेगी उसके बाद आपके उसपे कर लीजियएगा दुोनू का हो जाएगा
हँ ऐसी ही तो दुनू पुराना है
हँं ऐसे ह कर पुराना है आप अभी बात कीजियेगा न तऽ कॉल कटेगापके क्वस््चन आएगा
हुँ
हँ त ऐसा ह हमे किसी न किसी से बात कर बात करते रहते है किसी का कल आ जाता है जैसे आपका कल आय त हम उठा लियै तऽ उठ गया किसी किसी का कल उठातेै तऽ उठबे न करता है तऽपक भाग सेक कल उठ गय है किसी किसी का नहीं उठता है
नहि उठता ऐसा उतने हम किए ह देखे है कभी लेकिन
आप कॉल कीजियेगा ने दू चार गो कॉल तब पता चल जाएगा फोन कजग एकेगो फोन पर दू चार गो ट्राई मारेगा तऽ उठबे नहि करेगा एगो कॉल क एगो को धर भी लिया तऽ नहि उठता है ऐसे होता है सब सब अपना अपना टॉक्स पढ़ने मे लगा रहता है त एकगो नम्बर पर सब चार गो कॉल करेगा ग्रुप मे तऽ बहुत है न
अच्छा हँ अहाँके ई ई मे के जुड़ल
हमर गाँवके एगो लेडीज छलै ओनै भोलाबाबा स्थानके ओही सभपर जोड़बै छथिन
की नाम भेलै
आरती नाम है आरती
ओ सभके यही जोड़बैत छिकै रुपओ लै छिकै ने तब
हँ अहाँके तऽ रजिस्ट्रेशन भऽ गेल तब ने हमरा कॉल लगल हमरा आर के रूपा लेले छलै रजिस्ट्रेशन करै खातिर डेढ़ सौ रू प
एकोगो रूपैया लिएके नहि छै
हमरा पता है ओ हमलोग को पहले हीकू बनायथे मम्मी को बोले जाने दो डढ़ सौ रुपया से कोन ओ बड़ा न बन जाएगा ने हम बन जाएंगे ओ झूठ बोली आ क्या कहे हैं हम खुद से अपना ओ मेरा नंबर ले लिया रुपया ले लिया कुछ भी नही किया उस के बाद हम खुद से ओ एप डाउनलोड किये थे आ अपने सब कुछ सेटिंग भी किये उसके बाद ओ सोना मतलब लिंक भेजी तब खुद से ज्वाइन भी हुए ग्रुप में ग्रुप में ज्वाइन हुए उसके बाद दू तीन बार अनलॉक किए कार्या फिर दोबारा किए उसके बाद एगो फॉर्म आया उसी पर भर दिय बस हो गय मेरा ओ कुछ भी नही की हम उसको आज ही बोले न तो बोले कि हँ जिसको बोले थे उ आप का रजिस्ट्रेशन